केऽ टा टास्क बचल अइछ। हँ नमस्कार, नमस्कार हँ नमस्कार। बढ़िया -बढ़िया- बढ़िया आय कोन टॉपिक पर बात करबेैय।
आ खाना -पीना सब भेल।
खाना - पीना ह बनेलौ हें, आय आलू कुम्हरौरी बनेलौ तें हम कुम्हरौरी गाम से अनने छेलौ हें। त हँ आलू कुम्हरोरी भात वएह बनेलौ हेँ। अहाँके भ गेल खाना -पीना। एँ।
तैँ ओकर जिक्र केलियै।
की कहलियै।
तैँ कुम्हरौरी के जिक्र केलियै।
हँ कुम्हरौरी तैयमे एखन जे हम डेरा लेलियैया किरायाके तैय मे रौद के प्रोपर व्यवस्था छैय। रौद के त आब त खैर बरसात भ गेलैया जहिना आब रौद- तौद के हेतय हिसाब किताब तऽ अदौड़ियो पारबै। हँ भाटा अदौरी हमरा बहुत पसंन्द अइ ने।
हँ अपना सबके एम्हर बहुत ज्यादा चलय छैय ओ।
हँ- हँ- हँ-हँ।
कोनो भी भोज हैत त ओयमे भाटा-अदौरी एगो रहय छैय।
ह।
जे सीजनेबुल सब्जी छियै से त रहबे करतै प्लस भाटा-अदौरी ओहो रहय छैय।
हँ भांटा-अदौरी त मैथिलके जे छैय से उत्कृष्ट व्यंजनमे स अबय छैय। सबसँ बढ़ियां, कोनो भोजोमे भाटा-अदौरी रहबे करत।
भोज मतलब हमरा शुरुएसँ बहुत ज्यादा पसंन्द यऽ। आ कोशिश करैत रहय छी जे हँ- हँ नय- नय अपनोमे रहय छैय ने त बढ़ियें रहय छैय।
अपने घर केलियै ये भोज कहियौ।
ह हमरा एहिठाम तीन -चाइर बेर भए चुकल पाँच बेर, छ बेर।
अच्छा।
आ हम -हमर सबके जनउके टायममे भेल रहे।
हँ।
ओक- ओकर बाद बाबा गुजैर गेलखिन त ओयमे भेल रहय।
हँ- हँ- हँ।
त ओकर बाद लगातार बरसी सब चललै ओकर सबके ओ भोज -भात होइते रहलै।
तऽ तैय लए कऽ तऽ भोज चीज छै, कि ज्यादे पसंन्द यऽ हमरा।
अअ भोज खाय मे आते मे केरा पात पर बड़ नीक लगै छै, आ जानै छियै एहि बीच मे बिसरायो गेल छेला ऐैठ उहो लोक किने खाय छैय किया तऽ भोज खेनाय छुइट गेल न? तऽ ओ बिसरा गेल।
हँ
हँ
नैय तऽ अपना सबके इम्हर छै, ने तऽ के -केराक के पातो ते अथी नैय भए पाबै छै। उपलब्ध तऽ तै शखुवा वाला होय छैय पत्ता सखुआ टाइपके हेलो ऽ ऽ हेलो ऽ ऽ
नै- नै- नै -नै केेरापाल नै भ पबैय छैय छै लेकिन आ